हेलो हेलो की हाल समाचार छै ठीक ठीक हँ हम हां ठीक छी, अपन बजाबू
हमहूँ ठीके छियै।
आ और कहि? हँ सब बढ़िआ य सब। आओर घर परिवारमे सभचीज आए।
हँ सब ठीके छियै।
अच्छा
आओर सभ बदबू आब अहाँ गाम ने गेलियै?
आइ नहि गाम अभी कहाँ गेल छी गाम जैब धूप केते नहि देखै छिय एते गर्मी छ जाइके मने नहि करै य।
हँ उ त छैय।
निकलयके हिम्मत नहि करै छैय।
ई त छैय।
ह कनियो लोग बाहर तरफ केहन गर्मी य।
यहो आर त बडड गर्मी छलै इहो उहे स्थिति छलै
गर्मी तऽ इधरो बहुते छलै एकदम सुबह स लेय क शाम शाम तक गर्मी छलै फेन बारिश पड़ि जेतै न तब ठीक रहथिन
देखू समाचार बोलौत रहै अखनि परे छै की नय काइल लेकिन घंटा मौसम ठंढेलै रहै कल का मौसम ठीक रहै लेकिन बारिश त नइ भेलै लेकिन हवा बिहाइर सब
तऽ एने तऽ कनियो टा मौसम न ये एकदम दस के तस ये एकदम सुबह लागे ये सात बजे से जे गर्मी स्टार्ट होइया तऽ राात के ग्यारह बारह बजे तक वोहा हाल बिजलि यो चलि जाइए रहि रहि केऽ एते गर्मी लागे य एत गर्मी के कहव प की बाजू अहाँ के ह
वही हाल तै यहा लेकिन देखए छिए आज कल मे बारिश होते है समाचार तऽ दे रहल छै सोला जिला में बाय अलर्ट आ और सभ कहू बच्चा सभ के छुट्टी भए गेलै गर्मी के
हँ नुनू के छुट्टी तऽ भए गेल यऽ और देखु ने नूनू जे छै के घूमय खातिर जे गाम चलो आम खाइ लए
हँ आम तऽ ब बहुत फरले होतै ने
तऽ बहुत जा लेकिन जे पानि जे नहि पड़ि रहलै हँ तऽ आम के जे छै ने फल ओहन नहि होतै
ई बात तऽ छै सही बोलै छीय अहाँ
और कनिटा पाइन उनि पाइन आम मे मिठास चल जा छै
ई भी अपन गाछ के रहै छै बिना गैसवला ओ तऽ बढ़िएँ रहै छै
हँ से बात तऽ छै ह से
लीची आर भी अलै एमहर ची लीचीओ एलै है
लीची आयल रहे हल्का फुल्का आयल रहे लेकिन पाइन नहि पड़े रहे सबटा लोग ओबे सब तोड़ि लेलक
हँ ई तऽ रहै सब जगह ओहि हाल छै
नहि ने गेल रहिय कारण छै जेकरा भेलै ओ की करबै लालची चीज हय गेम प गेल कोई देखैवला रहै छै नै गांव में तऽ चलवा के गाछ उ रहे पर ओक ककरो कहि देलहुँ कि अहाँ अ देखब देखै छै कि अहाँ के लीची आ और में नहि मानय छै सब खुदरू बुदरू सब जे छै सब दिन भरि लटकल रहे चलू कोनो बात नहि छै कम सँ कम दस आदमी के खाइए
हँ ई बात छै
हँ फसलो सभ देखै छियै आ और सब ठीके यए सुनै छियै जे आइ सँ पहिलुक बेर बला आँधी आयल रहै एक बेर तऽ सब फसलो आर सब खराब ह हमरा कपड़ा तऽ सबटा मकई उकई मकई आर ने सब जे छै उ सब सुति सुति गेले तब कहाँ आधा भऽ जैते आधा मकइ बर्बाद भए आधा मकइ बचल य केनाहु किसान तऽ साफ मड़ल चलि जा रहल छै
सब सब
ओकरा देखी तऽ समस्या भए गेलै लेकिन आब पानि पड़यके चाही
आ पड़तै त अपन त हजे छै गरमी फल तऽ गर्मी छै लेकिन ईम साल बड गरमी छल
हँ साल बड ग र्मी ह अगला साल के ब दू तीन साल से गर्मी नहि रहब त त ओना बुझ तऽ समस्या कर देने छ गरीमीक आ तैँ अभी तऽ सोचल हुँ जे कहीँ नहि जायब घूमय फिरय लए आरामसँ गाम जायब गाँव में दस दिन रहब आ बच्चोसभ अपन रहत आाम ताम खायत अपन घूमि फिर कऽ चलि आयत
ए चतत
हमरा आर के एतना दिक्कत भय जाय ये कि बतबू ने एहन गर्मीमे छुट्टी मांग अपन स से त ब बच्चा सब पूरा गी पप्पा चलू गाम चलू गाम
ओ बच्चासभके तऽ ओही होइ छै न दादा दादी दादा दादी
हँ सोचै छियै एकदिन जे छै कि ने बच्चा सभ कनिआँ सभ छोड़ि आबै छियै
पिन भए गेलै किसब सब खलियै आहां
आ खाना उना तऽ भए गेल दाल भात चक्का चोफा करैला के भरुआ उएहसभ खयलौ एते गरमी जे रहैया न नहि भूख लागैए आ हां खाली मन तरै छै जे पानी पिऔं पानी पिऔं
हां उ तऽ पानी आ नारियल पानी पियौ आओर की पियैके चाही शरबत पीयौ अहूसँ ठण्डा चीज जितना खा सकै
हँ तऽ फ्रीज लिया जे फ्रीज से निकालऽ निकालऽ अपन जल्दी अछि
आओर सब ठीके ये केनाउ चज छै गर्मी आ चीज भऽ जाइ एतना न गर्मी ये नऽ ह
हँ बड्ड गर्मी ये इधरो छै बहुत इधरो छै लेकिन मौसम ठीके छै मौसम लगै छै बारिश हैतै की होताै
बारिशे छै मौसमे छै बदल जाइ छै कभी धूप कभी ठंडा कभी गर्मी
तरफ के मौसम कनिटा हमरो आओर के भेल न दियौ तऽ हम सब कमसँ कम ठंडा तऽ यहाँ तऽ बड्ड धूप ये
ह आओर सब की करै छथिन अभी
ठीक है अपन बताबू अपन भए गेल खान पान
हँ हमहूँ खा लेली य
हँ अहाँक बच्चा सभके छुट्टी भेल अछि की नहि
हँ हमर बच्चा सबके छुट्टी भए गेलै कल्हे तऽ भेलै हमरा बच्चा सबके छुट्टी
ओ काल्हे भेलै।
आ कल्हे भेलै हे आ पाँच तारीख कऽ स्कुल खुलतै कमे दिनके भेलैय
आ
जादे दिन के नहि भेलै
बच्चो सबके बड़ा दिक्कत अय गर्मी मे
गर्मी रहै बहुत बच्चा हमर नहि जाय के चाहै रहै स्कूल कहै मम्मी हम नहि जैब स्कूल
ओ ठीक तऽ छै पढ़ाइ बन्दो नहि भए सकै या। बच्चा से उतरि जाइ छैय बाहर बड़ा दिक्कत भए जाइ
की इहे बात छै ने आरू तऽ एम्हर खेलै ले गेलै हें बच्चा संगे
अच्छा खेलै ले गेलैये
हँ अभी दुनू बच्चा खेलै ल गेलै बगलमे हमर
ओ
पूजा रहै न तेहे खातिर।
दुपहरमे नहि ने जाइए धूपरमे नहि जाइल देब बड़ा दिक्कत फर्स्टे लू की लास्टे लू लागैये।
हँ ई बात तऽ सही बोललीयै अहाँ
सा तब आओर सब बताबु आओर सब ठीक ये नऽ कुशल मंगल ये
की बोलले छी
कहलहुँ आओर सब ठीक यए ने कुशल मंगल यए ने
सभ ठीक छैय अहाँ ठीक छियै ने?
हँ हमहूँ ठीके छी। आब केनाहु खाली गर्मी तऽ बितई की कहूँ। चलू ठीक यऽ फेर करब हम बादमे।
ठीक छियै आओर सभ सभ ठीक ने?
सब ठीक ठीक